हो हेलो नहि। हँ बोलिये हेलो।
हेलो।
हँ बोथि नी। हेलो। हेलो।
हेलो।
हँ बोलिये।
ह हँ।
कहाँ से
मैथिलथल मे बोलु।
अहाँ कहाँसँ छियै।
हम बेगूसराय से।
हम भी बेगूस जाइ छिय।
आ।
अहाँके कए गो टास्क पूरा होल।
कहाँ अभी एकदम शुरू भी नहि। करलिय।
ओ शुरू करियै तीन दिनके टाइम मिलल हन
हँ ओ तऽ मैसेज देखलियै।
ह हमेसभ देखलियैन तीने दिनके टाइम मिलल हन आ कोइ फोनो ओतय जल्दी नहि उठबै हन कि पूरा होत।
आ नहि तऽ दोसर आदमी केँ भी हम एहिमे जोड़ि सकै छिय।
हँ दोसर आदमी के तऽ जोड़ि सकै छियै ने जोड़यवला तैयारो होयके चाही ने उतना आदमी के हम कैसे जोड़बै बिना किसी परमिशन के।
नहि होगा पहिले बात। करबै कि। ईसब बात करलासँ हुनका भी मतलब पैसा मिलतै।
अच्छा एइसन काम करि सकै हियै।
हँ। एहिसे अहाँके के एहिमे कार्य ऐप मे जोड़ल।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
की नाम छै।
खुशबू।
ओ खुशबु कहाँ की के
एक खुजू दीदी का घर कहाँ है बाप।
बागल।
बागर बागर।
बागर। बेगूसरायमे से कहाँ छी
हँ बेगूसराय बरौनीसँ
ह।
अहाँ कहाँ छियै।
हमे बेगूसराय से। ट्रैफिक जक। कपास छै।
अच्छा।
तऽ पहिले से आइ सक्षम रहियै कि।
नहि नहि हम किुछुमे नहि रहियै हम पहली बार कोइ ऐप या फिर कोइ अइसन इनकमवला। मे ज्वाइन होलियै। पहली बार है। किए अहाँ कोन चीज बोललियै तनि ओकरा बारेमे बोलियै।
कि बोलइ।
आइ कोन चीजमे जुड़ल रहियै। अभी अपने नहि ने बोलीै। कोन चीज मे ज अहाँ जुड़लियै मतलब।
ई ज भी कार्य काम म। मिलल हइ ने।
हँ।
ई आइ सक्षम क तरफ जोड़ल गेले हे।
ओ।
हू। अभी हम थोड़ा देर पहिले मैसेज किए। वी है की।
नहि नहि हम हमको महसूस नहि किए छैे।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
हमूँ नहि है। आप शादी सुधा है।
न।
ह।
तब अहाँ कोन क्लास मे छियै।
हम पोस्ट ग्रेजुएट। करि चुकलियै है। कम्प्लीट है।
ह। आगे।
आगे अभी किछु नहि करि रहलियनि।
ह हमक। मे कछु नहि करै छियै घरे मे रहै छियै।
कहाँ तक पढ़लियै।
हम बीए।
आ। ।
हँ।
ह हमरो घर उधरे आ जी ी ए कॉलेजके पास शादी ससुराल बरौनी।
अच्छा। अहाँके शादी होइ गेल।
हूँ तब ने बोललियनि कि हमरा ननद जी जोड़लखिन एने एकरामे।
त मै नहि। कुछु करै रहै की।
हँ जीविका वाम जीविका वाराम है।
जबी काम कथि।
जाही होताै विशेष। ओकरेसे किछु होतै किछु भी कोनो विभाग से।
अहाँके घर से। अपन घर मके होल बेेगू। रह।
बेगूसराय सिंघल पोखरि बेगूसराय।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
उलाव जान ही।
हँ जानइ छी।
बस ओइ जे।
ह।
ुलाव चौकके पास तनिए दूरमे हमर घर भेल यहाँ हमर मायकेनाके झूल त ससुराल ससुराल भेल। ह। हम की बोलै छियै।
तब कुछ बिहार। के बारेमे बतैयौ।
अपने पहिले टास्क भी नहि कर कोनो कम्प्लीट करियै ओ पूरा करियै तब बढ़िआँ भेल तीन दिनमे।
ओ तऽ बात अच्छा वह करै बोलिए ह बोलिए। बोलिए अहाँ बोलिए ने।
किएकि फोन नहि उठबै हन सभसँ बेड़ी दिक्कत इएह हइ कन। कियकि फोन जे। इनकरनेट ऑनो रहैिक। ओ इग्नोर करि दै हिकन।
ते ने पहिले फोन करयसँ पहिले ने ककरो भी। ओकरा एक बार कॉल या मैसेज। कल से करिके पहिले एकबार पूछि लेल करै करियै ओ। ओकर बाद कॉल करै। ह्म तब बातचीत करम ठीक होत।
हँ इहो बात ठीके कहलियै दू तीन गो केलियै नहि कोइ जवाब आयल ने तऽ सोचलियै एनाहिए फोन करि कऽ देखैै। कि जिनका पास टाइम हो तऽ उठा लेत।
नहि ओहिसे अचानक सब अभी के समय मे त जाबे ने। क करै छै मोबाइल कितना खतरनाक चीज छै। कॉल मैसेज फलना चना त बहुत मुश्किल। मुश्किलथ हो छै ने।
हँ एगो बात सहिए बोलियै।
हँ इह ककरो भी कॉल करयसँ पहिले परमिशन लए लियै फिर कॉल करियै अच्छा से बातचीत होतै आ जैसे अभी हमरा। अचानक से अहाँ कॉल करलियै तऽ हम अभी बात करैके टॉपिक सोचि रहलियै ने। आ ऐसे बात करल जाय डायरेक्ट करब कुछ। टॉपिक लए लेब आरामसँ बता दे ई टॉपिक पर बात करयके छै। एतना देर।
फिलहाल तऽ टॉपिक देले है कि। अपना परिचय अपने बारे मे यही सब बात होगा।
अपना परिचय आ और बिहार के बारेमे थोड़ा सा जानकारी रखना है तऽ अहाँ सब हम किुछ कुछु। पूछै छीय तनि बतैये।
हूँ पुछिेय।
ठीक।
हू पुछिय।
हँ।
की करबै अभी टॉपिक। टॉपिक नहि मिल रहल त कोइ बात।
बिहार के राजधानी कतय छी।
बिहार के राजधानी नई दिल्ली छै।
बिहार के राजधानी पटना छै।
बिहार के राजधानी पटना है वहाँ सारी कन्फ्यूजन।
प्राचीन समय मे एकरा पाटलिपुत्र कहल जाइत छै।
हँ। हमहूँ जानै छी तनि। कन्फ्यूजन होइ गेल।
कोइ नहि हो जाए कभी कभी। अहाँ बिहार के बारे मेरो जाने छीयै कि चंन्द्रगुप्त। तऽ मौरिया भी रहै।
आ।
हू।
हँ।
आओर अशोक सम्राट ईसभके बारेमे जानै होबै।
चन्द्रगुप्त मौर्या अशोक सम्राट सबके बारेमे जानै।
हू। आ बिहार के कोनो प्रसिद्ध स्थलके बारेमे बतैयौ ने।
अभी तऽ सभसँ ज़्यादा फेमस छै राजगीर हो छनि किएकि हुआाँ मेला लागल छनि ने।
ह्म।
हू
कोन मेेल लागल छै
हँ कमर मास
ह
तब अहाँ किछो पढ़ाइ लिखाइ मतलब कम्पटिशन जॉबकर तैयारी नहि करलियै कब होोल हं शादी
अभी नहि करै
कब बोल हक शादी
आओर शादी दू साल पहिले आँ नहि नहि तनिक हए लेली
एप म त हेलो
हँ बोलि छी गेलियै
किछु करै छियै की
कोै खाना दिै रह किनुनि बोल द हू
एतय लेट खन ने खाइ छियै
आ
ह बच्चाक के तऽ कखने भी भूख लागि सकै
हू हू
नहि ब हमर बच्चा नहि मतलब हमर छोट किननागनि
ह तऽ अहाँके भी होत
हँ
हू तऽ बिहारके कोनो प्रसिद्ध अच्छा
ह
बोललियौ बिहारके कोइ प्रसिद्ध भोजन की छै
लिट्टी चोखा बहुते
सचमे
हँ।
बस एगो लिट्टी चोखा है।
यएही जानै ही।
हँ सही है बोले।
च हमरा घर मे आरो लोग है। जे इ कार्य प से जुड़ल है। ह।
हँ की नाम छै।
कशिश।
किशिश। अभी उसको मैसेज किए थे। ।
आपक मैसेज कज कैस यही। देखिन चेक कि वट्सऐप प।
हँ उसको मैसेज किए थे कॉल करनेके लि कि हम मतलब कि हम कॉल करेंगे। त फिर अगर। होते। कुछ बोल ही नहि फ्री होती तो।
किसी आओर को किए ने इके फोनमे कहाँ न है।
नह है त एक बार हमको ने व्हाट्सऐप पे हाइक करने के। बोलियगा ठीक हँ। काह कि हम कॉल करेंगे आ अगर उनका भी अगर नहि। हुआ होगा तऽ ओ भी एक बार हमरा से कॉल कर लेते।
एखन की।
ठीक है फेरो कभी फोन करब।
हँ ठीक।
ठीक रख।